हेलो हँ की हाल चाल।
ठीक छै सब समाचार अपन कहियौ।
अपनो ठीक छै भोजन भेलै।
भोजन आब हेतै पटना में तऽ वर्षाके छै। राइते से बर्खा भ रहल ह खूब और ह बरखा भऽ रहल हे खूब, और जे छै से
एमहर कहां बरखा होइया, एमहर खाली मेघ लगेने हय हवा -हवा कनि मौसम चेंज भेला, कनि गर्मीसँ राहत मगर अथी बर्षा अहाँके बर्खा नहि भऽ रहल अ हन।
ओ आ सोउन चढ़ि गेल, ने अभी
हँ -हँ सोउन संक संक्रांति हिसाबे चढ़ि गेल।
आब तऽ भोले बाबाके पूजा हेबाक चाहियैन।
हँ त की सब बनेलक ह बच्चा भोजन।
बनेला हे भात दालि आलूके सन्ना।
हू।
हु।
अच्छा हम सभ की करै छियै भात दालि आलूके सन्ना सभसँ अच्छा खाना सादा सादी। ओयमे एकटा पापड़ तरि दियौ अचार दऽ दियौ त एक नम्बर बस ह महोमहो भ जेतय।
हू।
आर अथी कहलौं हाँ कनी सोइत वला किछ- किछ कहु हमरा सबके अहाँ सबके किछु सब रीति रिवाज सभ अइ।
सोइतपुराके, सोइतपुराके कोन कथीके रिवाज कहु से कहु।
बियाहेके कहु विवाहमे की केना होइ छैय।
विवाहमे जे छैय से हमरा सबमे एकटा विशिषटता छैय
हू।
जे जहन बच्चाके उपनैन भऽ जाइ छैन
हू।
त ओ भऽ गेलाह तरुणावस्थामे।
अच्छा।
मींस हुनकर अधिकार माला पर नाम चढ़ि जाइ छनि पंजीकार क। पञ्जीकार जे रहैय छथिन हुनकर अधिकार माला पर नाम चढ़ि जाइ छैन। आ नाम चढ़लाके बाद जे छैय से ओ अधिकार क्षेत्रमे आइब जाइ छथिन त बहुत पुराना समय कालमे
हू।
जे छैय से
ह।
अखनियो अधिकार माला पर नाम जे नीक सोइत परिवारके लोकसभ या ब्राह्मणोमे बहुत लोक सब छैथ जे अधिकार माला पर नाम जे चढ़ि जाइ छैय त पञ्जीकार जेहन कन्यागतवला जे होइ छथिन से ओ जाइ छथिन ओ अथी करवाबै लए की कहै छैय ओकरा जाँच करवाबै लए अधिकार माला कऽ।
अच्छा-अच्छा जकरा जेकरा ब्राह्मणमे जेना कहय छैय सिद्धांत कालमे जे होइ छैय जे अहाँके दुनू पक्ष के पूर्णतः जाँच होइ छैय जे मातृक पक्ष पितृ पक्षमे सात पक्षमे अहाँके कतौ स हँ ओकरे अधिकार माला ह जेना कि कतौ जे छैय सम्बन्ध नहि ठहरऽके चाही ह
त सात पुरखा एम्हर मातृ पक्ष।
प नय सात पक्ष पुरखा पितृ पक्ष आ- आ पाँच पुरखा मात्र पक्ष।
हँ इहे मापदंड छैय तऽ एहिके अनुरूप जे छैय। छैय से ओ मानल जाइ छैय जेकि
अधिकार सम्बन्ध भऽ सकैए हँ विवाहके सम्बन्ध त भऽ सकैए, हँ।
तऽ ई पंजीकृत व्यवस्था आ अपना सब एतऽ सोलह सए बत्तीस ईस्वी में शुरु भेल रहै, जखन औरंगजेब औरंगजेब हँ जखन मुस्लिम शासनकन कालमे जखन जजिया टैक्स लगलै हिन्दू समाज पर ओहि काल अञ्चलमे
हुं।
जे छै से भेलै जेकि नहि एहन व्यवस्था होइ और ई वैज्ञानिक दृष्टिकोणसँ सेहो बहुत बढ़िआँ मानल जाइ छै, चूँकि सम्बन्ध संगोत्री चूंकि ब्लड के रिलेशन भऽ जेतै तै दुआरे ओहिमे जे, ओहिमे जे संन्तान होइ छथि ओ ओ मानसिक रूपसँ विकलाङ्ग भऽ जाइ छथि या हुनका कोनो गलत गलत बिमारी भऽ जाइत छनि तऽ ओहि चलते ओ जे गैप पिंग होइ छै सात पुरखा पाँंच परखा के ओ बहुत आवश्यक छै। तऽ सोति पर ई पहिने ब्राह्मणो सबमे होइ सबमे होय ब्राह्मण मात्रमे होइ जे नीक कुल खानदानके लोक होइ छलाह हे से ओहिमे होइत छलैए।
हं, एखनो छै एखनो बहुत लोक मानै छै ई बात के, पालन करै छै। हँ, पालन कयल जा रहल छै। आ मगर धीरे धीरे त आब की कहि सकैत छियै उठल जाइ छै सब चीज आधुनिक
नहि तऽ एखनिओ एखनि सोति हं एखनियो सोति परिवारमे हमरि सभमे ई सब छै, तकर बाद छै जे
हुं।
महान मर्यादा प्रतिष्ठाके अनुरूप जे विवाह ठीक भऽ जाइ छै तऽ एखनिओ हमरा सभमे पाइ कौड़ीके लेनदेन नहि होइत छै सोति परिवारमे यदि विवाह ठीक भेल, तऽ पाइ के लेनदेन नहि होइ छै।
हुं।
और पुरनका व्यवहार जे छै वैह अरहना देल जाइ छै जाहिमे बड़का बड़का पितरिया बरतन भेल जे अपन होइ छै असरफी भेल से सब देल जाइ छै आब कोनो ओकर कुचेष्टा निन्दा कोइ नहि कऽ सकैए तऽ सेसभ बहुत बनल छै।
हुं।
मुदा एखुनका जे
हुं।
छै से सभ्यता गड़बड़ा रहल छै कनि लोकसभ आधुनिक समय में चलि गेला हे।
चलू अपन बाल बच्चाके नीक शिक्षा दियौन जे नीक रास्ता पकड़ाई। पढ़ैत लिखैत किछु बढ़िआं करि उन्नति करथि। हँ हँ हँ आ नीक जगह अपन सुपात्र ताकि कऽ सुपात्र संगे कहे छै अथि लागनि। दुर्बंधन लागे जे जीवन ककरो अगर संगत जे होइ छै ने सही संगत संगे जे संगत होइ छै तऽ जीवन आसान भऽ जाइ छै आ अगर अहाँके कुपात्र संगे संगत भऽ गेल तऽ अहाँके जे छै जीवन कठिन भऽ जाइ छै, ककरो लेल। कोनो भी सबंध मे आब सम तऽ व वैवाहिक संबंध में। तऽ बहुत बड़का समान। ओ तऽ अहाँके एकटा जे छै निवहन पर्यन्त करै छै ओहिस सगे अहाँके। एकटा नया कुल के रच अथी आगा सेहो ने निर्माण होय छै विवाह उत्स संगे संन्तान भेले संन्तान से आगा के अथी बढ़ले जे केहन संन्तान हेे। केहन ओकर अथ संस्कार हेतै केहने आ।
विषय की छै जे पुरनका जे बनायल छै पञ्जिकार पद्धति एहिठाम अहाँके ओतुका ई स्रठके छथि एकटा पञ्जीकार हमरसभक। बड़ पुरान छथि ओ बहुत किछु हमरा कहलनि भेट भेल रहैथ।
हूं हूं।
बहुत किछु बुझेलनि हमर सात पाँच सात आठ पुरखाक के नाम पिछुलका मने। सैपुर खाके बादके नाम हमरा लिखबा देलनि बेचारे। आओर बहुत हमरा प्रसन्नता भेल। सोराठ मे तऽ नहियो वीरतााक के कोनो कमी नहि छै। और एहि चीज के बनााक रखनाई है अपनुनका न। अखुनका युवा पीढ़ी सब लोकन के जरूरी छनि अगर आब को एहिमे। रुचि नहि लै छै लेबाक
हँ हँ। छै।
तऽ ओ जे छै से देने रहेथ हमरा। लिख कऽ तऽ ओहिमे भेलै कि जेकि। हमरा कहलनि जे ई व्यवस्था जे छै।
हूं।
से फेर औते अगर अगर ई अंशतः खतम हेते पूर्णता नहि खतम हे। अधिकार माला वाला चूँकि नीक लोकग सब दिन रहते। आ नीके लोक पर ई दुनिया चलै छै।
हँ हँ।
तऽ जहन देखबै कि जखन पूरा मने। बीमारी युक्त भऽ जेतै परिवार सब तहन ओकरा सब। एक आक हेतै कि नहि हम किछु गलती केलहुँ तैं एकर ई परिणाम है। धियापुता जे बिमार ग्रस्त भऽ जेतै परेशान रहतै।
हँ।
तऽ फेर ओकर हेतै फेर नया कोइ क्रान्तारी फेर हेतै फेर ओकर हेतै मगर ई। कनि एखुनका समय के प्रभाव दुष्प्रभाव छै जेकि लोक अपने से विवाह दान
जतय मोन होइ छै ततऽ कऽ लै छै हँ ब्राह्मण जाइत तो रहल अइ लोक आब तऽ कहै छै कि अथी गोत्र आ अथी तऽ अहाँके अधिकार मानला तऽ दूर भऽ गेल आब लोक तऽ जाइतो तोरय मे नहि संकोच करैया।
हँ मगर ई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण छै ई नहि हेबाक चाही वर्ण व्यवस्था जे बनायल छलै पुरनका
हँ से किछु सोचि कऽ बनायल छलैएा आ ओकर जाय ओकर पालन कयल गेल छै। तैँ लोकसँ समाज अहाँके समृद्ध अछि। विकसित अछि। ज संस्कार अछि एखनो समाज मे अपना भ्रष्टाचार की अहाँके कहे छै ओकरा आतंक नहि अछि ओतेक अपना समाजमे ओकर कतहु कारण इहे छैय जे अहाँ जे अपन पुरनका अथी पर चलि रहल छी। जेकर मान्यता जे द रहल छियै ओकर जे छैय से पालन भ भ रहल छैय ततऽ तक सब चीज ठीक छैय आ जेतऽ से नियम टूटि रहल छैय तऽ अहाँ देखियौ जे किछ ने किछ परेशानी, संकट अव्यवस्था सामाजिक अराजकता हर तरहसँ फैल रहल छैय।
पहिने सम्मति नहि भ सकैए जाहिठाम ई चीज हेतै ओहिठाम सम्मति नहि हेतै। ओहिठाम सम्मति नहि हेतै त ओनाहिओ सुमति जतय रहै छैय ओहिठाम सनमति हो छैय जइठाम सनमति रहै छैय तैय ठाम मिलान रहै छैय नाना प्रकार के सम्वृद्धि होयके सम्भावना रहै छैय आ जयठाम
कहबीयो छैय जहाँ सुमती तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। रामायणमे छैय, हते सुन्दरकाण्डमे कहने छथिन विभीषण जहाँ सुमति तहाँ सम पति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। जहाँ जतय सम सुमति त रोज समृद्धि अइछ आ कुमति अइछ त रोज विनाश अइ।
हू सेह बात छैय। त लोक एहि चीजके नय बुझैय छैय एखुनका भागदौड़मे अर्थयुग भऽ गेलैए। पाइ कौड़ी के छैैय बात त ओ चीजके लोक के बुझबाक छियै जे सब परिवार एक संगे मिलके सब जहनिये परिवार मे सम्मत हेतै तहैन समाजमे सम्मत हेतै। तखन समाजमे सम्मत हेतै, त गाँवंमे सम्मत हेतै, जहनि गाँवंमे सम्मत हेतै त धीरे धीरे धीरे धीरे एनाही विकासके प्रादुर्भाव होइ छैय। मगर अखुनका लोकसभ त कनि दोसर टाइपके प्रवृति भेल जाइ छैय। जे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण छैय नहि हेबाक चाही।
छैय हू।
त सहे बात छैय आब अखुनका भागदौड़मे लोक नय चाहै छैय इसभ करय लए।
हँ।
एहि टाइपके प्रवृतिवला लोक आब कम भेटैय छैय तहनियो हमरा व्यक्तिगत अपना रहैये जे सबके मिल जुलके सबसँ गपशप वार्तालाप संवाद होइत रहबाक चाही ओहिस बढ़िआं रही पक रहला स बहुत तरह के विकास होइ छैय। त मनुष्य एकटा सामाजिक प्राणी छैय अगर ओ समाज से अलग हुए लगतै अलग करऽ लगतै समाज से त फेर दिक्कत भए जेतै ओ।
दिक्कत हो आ समाजमे जे चीज अहाँके जे च ठी जे
हू।
बनाक जे अहाँके जे अहाँके परम्परा अछि ओकर पालन केनाय बहुत
हु-हु सही बात छैय।
अहाँ अपन धर्म, अपन संस्कार, अपन परम्परा छोड़ने जेबय, अहाँ छोड़बै अहाँ के बच्चा ओयसँ बेसी छोड़त आ ओकर बच्चा अहाँके बच्चा छोड़त त फेर जे छैय तेहने संस्कार हेतैय तेहने परव अथी हेतैय आगां के
तै ने धिय पुता के एहि चीज के हमेशा जे छैय से उपदेश देबाक चाही शिक्षा दिक्षा देबाक चाही जे पैघ के सम्मान करी सबके सम्मान करी सब लऽ कऽ चली समाज के लऽ कऽ चली नहि तऽ फेर तऽ दिक्कत भऽ जाइ छैय मगर आधुनिक आधुनिक समय जे छैय ओहिमे धिया पुता के लोक बाहर पढ़बऽ लगलैया ओहि चलते अध्ययन अध्ययन कार तै चलते बाहर रहै छैथ धिया पुता सब तऽ ओहि चलते एहिसभ चीजके कनि कमी हुअ लगलैए
पड़ै छिय हं हं छैय।
तऽ ओहि कारणसँ जे छैय से आबो हवा ओकरामे? प्रवेश करै छैय जेहन जेहन भोजन तेहन मन आ जेहन तन तेहन मन जेहन मन तेहन तन तऽ ओहिके अनुसारे सबटा होइ छैय। तैयो किछ ने किछ तऽ जरूर अंश त रहतै। एहन बात नहि छैय।
छैहे हमर अहां के काज अछि शिक्षा बच्चा के शिक्षा नीक शिक्षा देनाइ आ हुनकर काज छैन त समझ नैय अनुसान केनाय जतए तक करैत रहत तते सब ओहिमे सब के भलाई छैय आ जत लोक माय बाप के गप नहि करते तऽ ओतता से फेर बचे के लेल अथी छैय नीक नै छैय। ठीक बात तहन से तऽ छैय
तऽ ई छैय जे ब्राह्मण मात्र मे ई सभ प्रथा छलैया। अधिकार माला जचो नहि कन्यागत के रहै छलनि हे बड़ागत छैथ से बराागत केने रहै छैय रानी। काज कन्यागत के काज होइत छलनि हे लड़कीे पिता कन्या के पिता